ध्रुव ठीकु आ बेटा?
हा, मां ठीकु आयां तां कीअं आहियो?
बढ़िया।
छा था कयो?
बसि लेटी पिया आहियूं।
रोटी पाणी थी वियव?
रोटी पाणी देरि सां खाधी हुई बसि हाणे थोड़ो सो हलको -फुलको ठाहिणो आ त बसि थो -थोड़ा सां पोहा ठाहियां ती गरम गरम खाईंदासीं।
अच्छा, असां त खाई वरितीसींसां त चक्कर ता लॻायूं।
अच्छा, न छाम जो पुड़ी वुड़ीयूं खाधीयूं इनि। त लॻे पियो हलको फुल्को त मां चयमि गरम थोड़ो सो पोहा ठाहींदमि। त खाई वठंदासीं पेट भरियल आ।
न न असां न त खाई वरितीसीं हाणे बसि चक्कर ता लॻायूं।
अच्छा- अच्छा।
हा, असांजे साॻ चांवर।
साॻ चांवर?
हा।
अच्छा!
हं!
हा, असां बि ठाहींदा आहियूं दाल चांवर, साॻ चांवर। पर हाणे ॾींहं जो खाधोसें इहो त इन करे,
अच्छा, ॿियो ॿुधायो?
हा!
छा था कयो, वेठा आहियो?
बसि हा, लेटी पई आहियां, मां चयमि भला ॻाल्हायां, तां आ सां न ॻाल्हायो।
अच्छा, हा पो घणे वॻे सुमंदव?
सुम्हंदासीं ईअं साढे ॿारहें खन सुम्हंदा आहियूं, ॾींहं जो निंड कंदा आहियूं न।
अच्छा।
त पो रात जो देरि सां ई सुम्हंदा आहियूं।
हम्म- ॿियो चक्कर -वक्कर लॻाइणु वेंदा आहियो? न -न मां त मां कॾीं हिक
त न वेंदासें,
मां कॾीं हिक कॾीं ॿीं इअं थी वेंदा आहिनि मूंखे त।
अच्छा! छा कंदा आहियो हेॾी देरि ताईं?
कॾीं पढ़ंदी आहियां, कॾीं नाटक ॾिसंदी आहियां। लॻंदो आ इंजॉय कयां ढंग सां ज़िंदगी आहे त
हा सही आ
हम्म, पो वॾी थी वेंदम त पो त छा चइबो आ की पो, छा चइबो आ की मम्मी शादी कराए रखंदी त पो त छा चएबो आ किटाइम सां उथिणों पईंदो टाइम सां सभु, त लॻंदो आ की सुठे सां इन्जॉय कयां।
हा सही आ
हम्म, टाइम सां ई मस्तू मज़े सां आराम सां नाटक वाटक ॾिसी विसी जेॾीमल मन पईंदो आ पो सुम्हदी आहियां उथी वेंदी आहियां पो वरी मंझंदि जो त सुम्हंदी ई आहियां त इन्ह करे
हा -हा
हम्म, पहले स्कूल जे चक्कर में उथंदी हुयमि, त छहे वॻे उथंदी हमि। मां साढी पंजे उथंदी हमि, त छहे वॻे स्कूल वेंदी हमि वरी साढी ॿारहें ईंदी हमि स्कूल मां वरी थोड़ो कमकार कंदी हुयम, आवाज़ अचेव ती?
हा।
वरी कम कार कंदी हुयम वरी पो रोटी खाई करे पो किलाकु ॾेढ सुम्हंदी हम वरी टूशन वेंदी हम ट्यूशन मां ईंदीहमि वरी पो थोड़ो सो होमवर्क स्कूल जो कंदी हुअमि पर राति वेंदी, वरी साढी पंजे वॻे वरी उथिणो पईंदो त सुम्ही ढंग सां आराम ई न करे पाईंदी हुयमि। थकी पईंदी हुयम
अच्छा त उन्ह जी कसरि हाणें कढी ता छॾियो अॻो पो हा न
हाणें आराम कंदी आहियां।
हा स्कूल न वि त वरी टाइम मिली तो वंञे न, अंउं कॉलेज त माण्हूं रोज़ु वेंदो ना हे
हा---स्कू स्कूल वंञ त पो दिक्क़त, एॾा एॾो पो थकी पईंदी हुयमि अची -अची समय ई न मिलंदो हो पांण वटि पांजे लाए बिल्कुलु बि
हम्म -हम्म, सही ॻाल्हि आ
कांओं पढ़ंदा आहियो तहां?
हाणें त मां सेकेंड ईयर
अच्छा- अच्छा, घणें साले जा आहियो?
मां अठारहां साल जी आहियां।
अच्छा- अच्छा, हम्म पो, अॻिते छा कंदव?
अगिते, अंञां त कुछ न सोच् च्यो आ अंञा त कुछु न सोचो आ, जीअं भॻवान जी मर्ज़ी पहिले फाइनल थिए पो ॾिसंउं ता। ह
हा -हा, सभु सुठोई कंदुव वाहेगुरु न
हा जो हुनजी मर्ज़ी में हूंदुस उहई कंदो ह न, असांजे चये सां त कुछु थियणो ना हे
न
असांखे बसि कंदो वञिंणो आ, हो सभु पाणंई कराईंदो वेंदो। अगरि सही हूंदो त, ग़लति हूंदो त न कराईंदा। हा -हा, जपुजी साहिब त रोज़ पढंदी आहियां।
अंउ सुखमणी
सुखमनी कॾहिं कॾहिं मतिलबु ॾाढे टाइम खां न पढ़ी आहे, पढ़ंदमि सोचंदी आहियां पढां।
पढ़ो न, चार अष पदी पढ़ो न रोज़!
हा कल खां चालू कई आहे, कल रात जो ॿ पढ़ियूं, अॼु वरी ॿ पढ़ंदम, मां चयो ॿ ॿ करे चालू कयां त वरी चार वरी छह, मुंहिंजी मासी जी धीय मूंखे ॿुधाए पई मां रोज़ पूरी पढ़ंदी आहियां, अॼु पुछांसि पई
हा पढ़ंदा आहिनि न माण्हू, चवंदा आहिन सॼी पढ़ त सुठी आ सुखमनी।
पुछांस पई छा-छा पढ़ंदी आहीं? चंयीं, पूरी सुखमन पढ़ंदी आयां, जपजी साहिब पढ़ंदी आयां, हनुमान चालीसा पढ़ंदी आयां। हुनजे घर में त ग्रंथ बि रखियल अथन, त उहा ग्रंथ बि शाम जो वरी पढ़ंदी आ। सुठो आ न पाठ पूठ करणु खपे मतलबु मन शांत हूंदो आ ईअं पाठ- वाठ कर त, ह न! और वरी पाठ न कर त मन भटकंदो रहंदो आ। मतलब अजीब अजीब लॻंदो आ, मां त विच में न पई कयां पाठ। त मूंखे सुठो ई न पियो लॻे, मतलबु मुंहिंजो मनु भटके पयो। इ मज़ो न प्यो अचे। फालतू फालतू ॻालुनि में दिमाग पयो वंञे, ई करणु खपे पाठ। ॾा चिड़चिड़ोपन थी वेंदो आ पाठ न कर त ॾींहुं ख़राबु वेंदो आ। इन करे मां त ॿारहें खां पोइ रात जो करे छॾींदी आहियां पाठ।
सही आ न।
हम्म
पाठ करणु खपे न।
हा पाठ करणु खपे, भॻवान में सभु भॻवान खे यादि करणु खपे, हा न। हम्म हा बढ़िया- बढ़िया, मजे में।
ऐं भेण ठीकु थव?
हा हा सभु मज़े में।
ह ह हूं ईंदी हूंदव न भेण तव्हांजी घुमण?
हा ईंदी आ न घुमण ईंदी आ न, हाणे त ॿ महीना थिया अथसि त न इंदी आ। ईंदी वरी ईंदी, मथां अचे! सिक्क लगंदस न त अची वेंदी। हा कॾहिं मां वेंदी आयसि, कॾहिं हू ईंदी आ।
छा तां वेंदा आहियोस!
हा मंहांजो कॾहिं कुझु कम थी वेंदो आ या कॾहिं कॾहिं हीअं हली वेंदी आहियांस। बस कॾहिं बर्डे था थियनि त माण्हु वञंनि था न अॼकल त।
हा हा हा हा
हा हिकु ॿ दफ़ो त बर्डे ते वई आहियां, हिकु दफ़ो भेण जो हुयो, हिकु दफ़ो मुंहिंजे जीजू जो हुयो।
हम्म हम
वरी हिक दफ़ो ईअं मुंजी भेण जी तबियत ख़राबु हुअस त मिलण वई मांस। पासे ॿ टे घंटनि जो ई रस्तो आ त हली वेंदी आहियां, मुंहिंजो। आहे मुंहिंजे मामा जो भाउ आहेे मामा जो पुटु छॾे ईंदो आहे मूंखे स्टेशन हलि वेंदी आया, अकेली हली वेंदी आंया।
सुठो कंदा आयो।
हा
ॿियो काॾे वेंदी, ॿिए कहिड़े शहरु वया आहियो कटनी खां अलावा
कटनी जबलपुर ॾाढा शहर घुमी चुकी आहिया अहमदाबाद रायपुर
हम
हा ॾाढा शहर घुमी, रायपुर में मुंहिंजी मासी आ।
अच्छा, ओॾां बि घुमी आयायो
होॾां हिमहिल दिसंबर में वई हुमि मुंहिंजी मासीअ जी शादी हुई वरी मार्च में थोरो कमु हुयो त मार्च में बि वई हुअमि।
अच्छा, रायपुर में मुंहिंजी भेण बि रहंदी आ।
अच्छा
हम
हम सुठो शहरु आहे मस्तु सुठो शहर आहे वञणु खपे असां समय कढी वञू कॾहिं वन न त लॻंदो आ त घुमी अचऊं वञी करे समय कढी करे ॾाढो कुझु घुमण लाइ आहे हुते, मां त अहमदाबाद में वई हुयमि त अहमदाबाद में अक्षरधाम घुमी आयम ॾाढो बडिया हुयो अक्षरधाम तहाँ आया आहियो कॾी?
हा, असांजी अहमदाबाद जी मासी आ
अच्छा
हा मां बि घुमी आई आहियां अक्षय धाम
ॾाढो बढ़िया अकशरधाम ठहियलु हुयो।
हा
हा
सुठोआ हुते बि
हम, ॿियो मी वी पयेव तो तहाँजे हिते?
हा मींहुं त पए थो
मां बि चकर पई ॾिया त जाम मींहुं थो पए त वञा थी हाणे हेठि
अच्छा, हा हिते बि मींहुं त आहे न हाणे
हमम
जिते किथे मौसमु आ मींहं जो त वरी पवंदो न हर जॻह ते
हमम
हमम
छा था चओ?
न मींहं जो मौसम त पवंदो न हाणे हर
हा हा, ॿियो टी वी वी ॾिसंदा आहियो? फिल्मूं विल्मूं ॾिसंदा आहियो?
हा ॾिसंदी आहियां वरी उहो ई टीवी चए पई टी वी हलाए त वरी पो छोकिरी पढ़ंदी आ त पो वरी हुन खे डिस्टर्ब थींदो अथसि इन करे न ॾिसंदी पो वरी मोबाइल ई हलाईंदी आहियां अॼुकल्ह मोबाइल
हा हम, ॾिसंदा कयो न टी वी सॼो ॾीह थोरी पढ़ंदी हूंदव, कॾहिं कॾहिं थोरो कलाक डेढ ॾिसी वठंदा कयो
हा
सॼे ॾींहं में, माण्हू चोवीह घंटा थोरी पढ़ंदो आ। किलाक ॾेढ तहाँ ॾिसी वठंदा फिल्मूं विल्मूं मस्तु बारिश जे मौसम में सुठियूं लॻंदियूं आहिनि न बागवान, इलाही बढ़िया बढ़िया ॾिसंदा कयो।
फिल्म त वणंदियूं आहिनि न
हा, ॾिसजो कल्ह खां ॾिसजो। टाइम पास थींदो आहे न बारिश में ॾिसजो कल्ह खां
वरी लॻंदो आहे ॿ टे घंटा हले थी न फिल्म त वरी लॻंदो आहे छोकिरीअ खे टेस्ट ब न स त भला न चालू
थोरो सो चवबो आ कि थोरी आवाज घटि करे हलण लॻियो न कमरे जो दर बंदि करे वठे थोरो न ॿियो छा
हा हा
थोरी आवाज घटि करे ॿुधजो भ ई ॿुधाइ त ॾींदो आहे न टीवीअ में हम खणी थोरी तेज न कजो आवाज ॿुध मस्त फिल्मूं ॾिसण खपनि न हा ॾिसजो कल्ह तव्हां
हा हा तव्हां ॾिसंदा आहियो टीवी
मां टी वी न मां मोबाइल में नाटक ॾिसंदी आहियां पाकिस्तानी नाटक ॾिसंदी आहियां
अच्छा पाकिस्तानी ॾिसंदा आहियो
हा मस्तु पाकिस्तानी खयो बढ़िया नाटक अथव हिकु नाटक ॾिसी ख़तमु कयो हिकु ॿियो बि ॿ ॿ ॾिसी ख़तम कया आहिन हाणे टियो थी ॾिसां
पाकिस्तान जा
हा पाकिस्तानी नाटक
अच्छा पोइ सिंधीअ में हूंदा न उहे
न न पाकिस्तानी ईअं असां हिंदी में उ शूटिंग नाटक ठाहींदा आहिन जीअं उअं
हिंदीअ में
हा हिंदी में ॻाल्हाईंदा आहिन थोरो बहुोत बसि थोरो बहुत ॻाल्हाईंदा आहिन पाकिस्तानी जीअ ख़ुदाफ़िस थियो आहिस्ता आहिस्ता बसि ॿ टे शब्द ॻाल्हाईंदा आहिन इएंं हाणे जीअं मां ॻाल्हाईंदी छा चयो पाकिस्तानी नाटक ॾिसंदी आहियां त थोरो घर में उअ ई ॻाल्हाईंदी आहियां ऐं बैट हे इये
हा
हा घर वारनि चवंदानि छा थियो अथई
अच्छा
हा चई आए बैठे इ बताए ईअं ॻाल्हाईंदा आहिन न थोरो स नाटक में
अच्छा
हा ऐं मस्तु वॻा बि ढिला ढिला सुठा पाईंदा आहिन पारसी सूट पाईंदा आहिन मां बि हाणे हुन ॾींहुं नाटक ॾिसो त हाणे मन पो करे त ॻोल्हे रखो आं हाणे हलो ढिल्लो ढिल्लो त सिबराइंदम ओहड़ो मम्मी खे चवस पई की सुबराएॾे चितई हा सिबराहे ॾींदी माइ मस्तु सुठा कपिड़ा पाईंदा आहिन पाकिस्तान में
हा
हम इस हिंदुस्तान में नाटक खीचे रखंदा आहिनि हुत बसि ईअ हिकु हिकु नाटक अ जो टीह एपिसोड ॿटीह एपिसोड वधीक न हूंदा आहिन
हा
टीह चालीह मिंट जो हिकु हूंदो आहे
अच्छा
ॾिसंदी आहियां सुठा लॻंदा आहिन
अच्छा अच्छा
हम्म
सही ॻाल्ह आ कुछ न कुछ ॾिसण खपे न।
हा ईअ मज़ो ई न ईंदो आ कुछ न हूंदो आ त छा हलाए सम्झ में न ईंदो आ। पो नाटक ॻोल्हे रखंदी आयां पो ॾिसंदी आयां रोज़ हिक-हिक करे। कॾहिं-कॾहिं ॿ थी वेंदा आहिन, हा ॾिसंदी आहियां छा ॾिसी मां
सही आ न ॾिसण खपे न।
हम हिन करे ॾिसंदी आयां रात जी रोटी वोटी खाई वरती। पो ॾिसंदी आयां फ्री थी करे पो नाटकन में इ हा कॾहिं मोबाइल में ॾिसंदी आयां कॾहिं लैपटॉप में ॾिसंदी आहियां।
अच्छा लैपटॉप हलाईंदा आहियो?
हा आहे न मूं वट लैपटॉप।
अच्छा।
हम।
सई आ।
हा तव्हां छा हलाईंदा आयो मोबाइल